हेलो
हेलो नमस्कार
वलकुमस् नमस्कार
आओर बोले छी ने अहाँ के समस्या सब नीक छै
जी यहाँ के तऽ समाचार सब नीक छै अहाके कहै छी अहाँके समाचार सब नीक छै
हँ हमरो सब बच्चा सब नीक छै
बस नीक रहै के चाहे छीयै
आओर बोलै छी ने अहाँके खाना उना खा लेल छी
नै से यहाँ केत खाना उना खा लेने छी अहाँके कहै छी ने अहाँ खाना उना खा लने छी
हँ खा लेल छी
एहिसे की की खैले छी अहाँके
हम खेलियैै चावल दाल सब्जी पापड़ तिलौरी सलाद भुजियै ई सब खैली ह
आब तऽ बारह बाजी लजी ज ल ख खाब ज ने
हँ अहाँके की खलैय या
हम भी खाए भैजन हियाँके तऽ खैले छियै दाल भात तरोइके सब्जी पापड़ तिलौरी खैले छियै अहाँके कहै छियै न अहाँके मने तार कितना रुपैया मिलै छैै तामाके तार
मालुम ना छी हमरा
अहाँके मालूमे न छियै
ना
ह मतलब उह तऽ हमरा त अंजाद से लागै छै सौ दू सए के ऐसे देबे छियै सैय दू सए ग्राम नाऽ बड़ा महंगा हो गेले छिये एक टाइम
आओर कहै छै ने अहाँ के पंखा उंखा लगेले छिये डि न घर उरमे
हँ लगले छै न दू दूगो पखा हम तऽ चलबै छिय एगो सँ तऽ गर्मी जा भागले रह छियै तऽ दूगो चलाबै छियै
जी अहाँके तऽ बात एक नम्बर कहै छियै ओसे तऽ एगो से गर्मीये नऽ जाइ छियै कमसँ कम दस पन्द्रह गो पंखा रहै छी चारू ओरीसे तब नीक लागै छियै
हूँ और बतबै छी ने मतलब पढ़ पढ़ाइ लिखाइ कैसे चलै छै
इहाँ तऽ पढ़ाई लिखाई सभ नीक चलै छै अहाँके कहै छै न अहाँके पढ़ाई लिखाई कईसन चलै छै
हमरो सब नीक चलै छै।
बस नीक चलैके चाहै छियै पढ़ाइ लिखाइ की न
अहाँके किस कक्षा पढ़ै छी
यहाँ के तऽ नौवीं कक्षा मे दसवी कक्षा पछिले साल नौवी कक्षा मे रहे छै लेकिन अब दसवी कक्षा मे चल गेले छै अहाँ कहै छी नऽ अहाँके कोन सा कक्षा मे छी
हम छियै बारहवी कक्षा मे
अहाँके तऽ बहुत ज्यादा कक्षामे छी आगे
हूँ
एहिसे अहाँ
अहाँके मरदे पढ़ाइ शुरू हो गेल छियै
कथी की बोलै छियै
मैट्रिक के पढ़ाई शुरू हो गेल छियै
जी इहाँके तऽ शुरू हो गेल छै पाँच दिन लेलए छुट्टी देले छियै पन्द्रह तारीख से लेके बीस तारीख लेऽ लेकिन हम तऽ अपना अथी जबर दस दिनसँ पाँच दिन आ ओरना गेल छी तब स्टार्ट हो गेल छी पढ़ाई लेकिन अभियो नहि जाई छी हम परीक्षा पढ़ै छियै ने तऽ आब हम जाइ छियै कितना आ छबीस तारीख छी पाँच छ दिन बाद से पड़ैत छै तब जाइत छी हम
छै
अहाँके अहाँके पढ़ाइ उढ़ाइ करै जाइ छै कि अहाँके रहै छै घरे काहेकि बारहवी क
आब तऽ कॉलेज मे अब हम तऽ कॉलेज मे जाइ छीिय
हँ तऽ अहाँके तऽ जाइ ने छी न
ना
आओर कहै छी ने अहाँके सभसँ पसन्दीदा सब्जी की की छियै
सब्जी
जे नहि सरजी सरजी मतलब रहै छी मतलब ओ बोलै के चाहे छियै सर जी मने टीचर कोन अहाँके सभसँ नीक लागै छियै टीचरमे ई कहै जे ईशर जे
सबस नीक सर जी लागल छियै अनुराग से
अहाँके त बड़ा फेवरेट सरजी छै
हाँ बढ़िआँ बहुत आबै छै
ई तऽबात त अहाँके सही कहै छी नीक मने ओ स जी वारा नीक पढ़बै छियै लेकिन अब रिटायर हो गेल छै ओहि स्कुल से ने
हूँ हूँ
एनाहु के सरजी बड़ी नीक नीक पढ़ाबैत छी लेकिन रिटायर हो गेल छी एगो चूस मैडम छियै उ बड़ी मारे छियै लेकिन ओ अब स्सकुल अब अथी हो गेल छै ओहिमे से निकल गेल छियै खाली लड़का सबके थोड़ै छी लड़की सभके नाथोड़ै छी
ह ल‌इका सभले बहुत जलन छै
जी बड़ी मारै छियै
आओर बताे छी ने अहाँके मौसम कहन छियै अहाँके
लहसुन छियै इहे पाँच सए रुपए किलो मिलैत छै अहाँके कितना रुपैआ मिलैत छैै
इधरो बहुत महंगा मिलै छै
कम से कम कितना रुपआ मिलै छै अहाँके
तीन सए रुपए मिलै छै
आहा के तऽ सस्तो मिले छियै यहाँ ते बड़ा महंगा मिले छै पन्द्रह सए पाँच सए रुपआ मिलै छियै
कहै छी बारिश उरिश भेज रहल छियै
हँ यहाँ त बहुत बारिश भेल छी रात के भेल छी अहाँके हम गेल छिये ने बाहर त अहाँके जंगला खुले छियै रात के चारि बजे साढ़े चार नहि से
ह देह हाथ खुलल छै हम सुतल छी तऽ खोल के सुतल छी क बारिश भए जाइ छै ने तऽ बहुत
पारदा उऊर से मने पुराना लोकै छी पारदा लोकैत छीयै हम कहैत छीियै क लेल अहाँके गेट जङ्ंगलाबा खोलले छियै ओहो चारि बजे अन्हार रहै छीै तऽ
ओ हवा लगे ला खोले छै हम
अऐसेना ने खोलैत छियै रातिके किुछो हो जाइ छै कोनो ढूक उक जाइत छै चाहे कोनो अथी कुछ से मार देै छै त दिक्कत हो जाई छी ओहि किनानो खोल के सुते के चाहे छी भले भोर हो गेल छी लोकसभ चलल स्टार्ट कऽ देले छियै तब अथी करै छियै ने खोलै छियै
अब की कहा तऽ गरमी बहुत पड़ै छै ई तऽ खोल लेल छै
आई स ही हमहूँ साँझके सुति गेल छी काल्हि ओकर बाद हम क लै छी लाइन अबैत छियै तऽ खूब हवय पड़ैत छै पसेना स पूरा देह पानि पानि हो गेल तऽ हम कहै छी तऽ अतै तऽ बड़ी अथी होइ छी बड़ी देर रुकले रु रुकलै छिय रुकलै छिय ओकर बाद आए छियै त पूरात त तेहो ठण्डाऽ देले छी ओकर बाद फेर लाईनो कटि गेल छी मोन उदास हो गेल छी ओकर बाद कपड़ा पहिन क दुूअरापर भाग गेलने छियै इतना एभि गर्मी लागे छी, आ रौदा तऽ बड़ी पड़े छै। आहाँकेँ ओड़ी रौदऽ पड़ै छियै?
हँ, इधर भी रौदा बहुत पड़ै छै।
एहिसे मने की बोलै छियै, ने ओ के रौदा मने अहाँकेँ सूपरेखनि मेघ बरसले छियै। तो अभी रौदा पड़े छियै, कि मने काल रौदा पड़ले छियै।
ह, आजो रौदा पड़ल छियै, कालो पढ़ल छियै, रोजे पड़ल छियै।
ई तऽ बात अहाँ नीक कहै छी, रोज पढ़ै छै, लेकिन मुँहसँ नहि आबै। ठीक है। काहे न आबै छी।
ह।
दुबई मे तऽ दुबई मे तऽ अपनासे करावय लऽ जाय छै। देखले छियै ने
नहि देखले छियै हम
नहि तऽ अहाँकेँ ना देख ले छीय तऽ अहाँकेँ देखै छियै। तऽ एगो बात कहै छी अहाँसँ तऽ खाना उना हमरा भूख लागल छी खाना उना खके अहाँसँ फेर बात करै छी, कियाकि बड़ी भूख लागि रहल छियै। तऽ कदे दहमे मने बोलै उलैमे मने देहमे तागत रहै छै। तब आप बोलै उलैमे बोलै छै। केना मुँह सुखि जाइ छै, तऽ अहाँकेँ पतै छियै ने
ह, ठीक कहैति अहाँकेँ
बस दससँ पन्द्रह मिनट लागै छै। तब फेरसँ अपन काम शुरू करै छियै। ना
हू।
आब कहै छी ना अहाँकेँ पंखा केतना रुपया मिलै छी पंखाके मोटर।
ब। ठीके मिलै छियै।
कितना रुपैआ कमसँ कम मिलै छै। अहाँकेँ
मोटर मिलै छै। पचास रुपए चालीस रुपए।
अहाँकेँ तऽ बड़ा सस्ता मिलै छै, यऽ सौ डेढ़ सौ नीचे ना होइ छै।
आओर बतै छी, मतलब अहाँकेँ कहीं घूमने उमने जाइ छी।
हू। सोचैकेँ तऽ छियै जायइके। एकतीस छी, कश्मीर, गोवा, मनाली, हैदराबाद। चेन्नई आ सभसँ तऽ नीक सोचले छियै। अथि रसिया जाइ छियै। चलै छियै। अहाँकेँ
हँ, हँ चलै छीयै। रसियामे जल्दी बीज रसियामे जल्दी बीज नहि मिलै छियै, बीज पहिले बीजा मिलै छियै। तब पास्पोर्ट बनाबै छीयै। तब जाई छी खर्चों बहुत लागै छै।
हँ, तऽ एक बेर वीजा पासपोर्ट बनि जाइ छै, तऽ अहाँकेँ कतऽ जा सकै छियै।
उ हू
ओ मने बनबामे बड़ी रुपइया लागै छै, एकसँ डेढ़ लाख रुपइया लागै छै।
पासवोर्ट तऽ बान जाई छै। तऽ कही जाई छै लेकिन वीजा। जहाँ जाइ छी ने देशसे वीजा लऽ अप्लाई करै छै। तबे जाइ छी
हि, ई तऽ बात अहाँकेँ नीक कहैत छियै। लेकिन कहू जाहो नहि पाबै छियै की नहि आहकेँ सुम्मिंग कऽ मिलै छी, सीमेंट घर बने वाल बताबै छी।
घर बनाउ जैसन लेबै छै वैसन मिलैत छै। तीन सए, चारि सए, पाँच सए ई सभ मिलै छै।
सभसँ नीक कोन रहैत छियै।
तब से निकलै छी
हेलो बोलै छी ने हेलो की करै छियै हेलो अहाँ के आवाज छियै ने न सुनाइ देबे छियै चलै छै अहाँ सँ बात कऽ कऽ बड़ा नीक लागै छै कभी और समय मीलै छियै तऽ अहाँ सँ बात करै छी